हलो
हा, चओ
रोटी
रोटी छा कइ तई कई छा तई?
दाल, चांव, दाल, चांवर, पटाटा फुलको।
एॾो सभु कुझु खा थई, छो अॼु पार्टी आ छा?
छोँ, दालि चावर पटाटे फुल्के में छा पार्टी थी थींदी। पार्टी त मस्त हुनजी थींदी थींदी आ न कढ़ी चांवरनि जी
पेहंजा दाल चांवर बि
मुस्काई थे, की खड़े थे, दाल, चांवर ऑल इंडिया ई मस्त खाई पी ड्रपी सुम पयो।
अॼु स्कूल देर सां छॾयो
ई न
अच्छा। त सेटरडे ईअं छुटंद ते मूंखे लॻो की तूं अची वेंदी अन। जंहिंजे टाइम ते
हाणे अची वेंदी आहियां मां ॿी बजे अची वेंदी आहियां पर हिन सटरडे
अच्छा, न मूंखे लॻो तूं अची वेंदी आहि तॾहिं मां तोखे फोन डायरेक्ट मुखे लॻो घरी वेठी हुन्दीअं वांदी। तूं घणे बजे ईंदी आ स्कूल मां?
रोटी ठही वे दी
कल रोटी घणे बजे खाईंदव ओए, आपको थोरी बोला। तूं ख़े बि तूं
तुंहिंजो आवाज़ नथो अचे मूंखे मां रंधिणे में आहियां तुंहिंजो आवाज नथो अचे।
मां बिे रंधिणे में ई आहियां।
फोन लाउड स्पीकर ते रखी ॻाल्हाईंदी त किथां आवाज़ु ईंदो।
अच्छा।
अच्छा।
वरी ॿियो केरु ॿुधे असांजी ॻाल्हियूं।
अच्छा त सिंधी वैसे कंहिंखे सम्झ में ईंदो तव्हांजे घर।
केॾे चईं मां हेेढ साल में ॾाढो कुझ सम्झण में अची वियो अथनि। हम्म
सिंधियुनि में बड़बड़ कनीयूं आहिनि या सॼी सिंधी सेखारे छॾी अथनि।
ॾाढो कुझु बड़बड़ कंदी आहे ॾाढो कुझु सेखारे छॾियो मान्यं।
अच्छा त सिं। छा कर सेखारियोतीन रोटी खाधव छा खाधव? छा कीअं खाईंदव?
रोटी कीअं लॻ?
अच्छा।
मथे में सूर न कयो वञोहितां।
वञो हितां मथे में सूर न विझो।
न विजु तपायो न माखे।
सही आहे सही आहे सिखारनि जरूरी आहे सिखार।
अड़े छो न वाह वाह मां त सेखारींदीमान। मां त पंहिंजी सस बि जुड़ाल वठी वईमास कल। मथों ती टहिकाए अचे ठीकु आहे।
अ उहो ई मां बि बेठी हुयमि त रोटी बस हाण चालू ई आहे। ईंदो हाणे हर्ष खाईंदो रोटी ॿियो छा।
छा थी ठाई
मां पनीर जी भुरजी ठाती आहे खाईंदीअ तूं।
कल ठाहींदम न न असां कल खादीई हा।
कल खाधी हुव अॼुवरी खाउ, अड़े ॿियो छा अॼु वरी खाउ कंचन चवांस थी मां हुन ॾींहुं इन। मी ॻाल्हाएसि की खुश्बू त ॾाढो जल्दी विकेट मारे रखयई एॾी जल्दी ॾी।
सुठो आहेन। सभीनी खे मौको मिलणु खपे न, हा हा हुन ॾींहुं मांखे ॿुधायो हुअईं त चोथो महीनो थो हले।
छा?
जम गोवा वय हुईंअ जम गोवा वयूं तनमल पतो पइजो हूंदइ।
गोवा जंहिं महिल वई ओहिंमहिल ई त पतो पयो मूंखे हुन फोटो विधोई। इन इन फोटो विधो हुयईं त मां पुछो मांस चयोमासु छो गुड न्यूज, गुड न्यूज त ॾीं या। त वरी चई हा त मसि घणो महीनो चालू च सत महीनो चालू आहे। लॻे थो, शादी कई अथईं ऐं ॿे ॾींहं हे पहिरियों
जी
पहिरियें महिने में ही लॻे थो त ॾींअ चड़ी विया तस पर केॾो त घुमे थी छोकिरी शाबसि अथसि।
ॾींहं अथसि घुमण जा।
कहिं महिल उज्जैन, कहिं महिल इंदौर, कहिं महिल गोआ, हिक जॻे ते विहण अथसि। कि चुप करे विया।
जी, चाय रख दो।
निराण, निराण लाइ वेंदी अथसि उज्जैन में ज्योति रहंदी आहे।
हा
ज्योति दीदी रवंदी आहे। उज्जैन में इंदौर में त गॾु हुअसि। हाणे वरी अकोला, हाणे अकोला वई आ न वरी।
टियों ॾींहं आई हुई आहे न शायदि?
अलाए स्नैप त विधो हुंअई। कल्ह जो
मां त हा न गोद भराई ते वई हूंदसि। पहिंरी तसि
छा पहिरीं तसि?
पहिरियों प्रेग्नेंसी तसि जी ईंदी आहे।
नवे महीने में बि जो लॻंदो आहे तेल साधना खे ई नवे महीेने में लॻुस त हिन खे बि नवे महीने लॻंदुसि बिरादरी त हिक अथनि न करे छा ती पई? वठो रोटी वेज़ आ न
तोखे ख़बर तई नई पटरी केर राई हुन खे, छा अथसि, अञा ताईं।
हा न शुभिका खां लंच चयईं न
हा पहिरियोें थियो हुयसि ॿ टे बार हुयोसि हिन चक्कर में
त त हिन खे त छा चइबो आहे न खुशबूअ जी शादी अठावीस हुयसि और शायदि हिन जी ट्वेंटी नाइन हुयसि सेम। हिकु ॾींहु त गैप अथनि साल थियो अथसि हाणे
हा अञा, शोभिता खे ॾेढ साल थी वियो अथई
हाणे ॾेढ साल थियो अथसि न, हुन महिल जहिं माहिल हुन जी शादी थी हुई हुई। हुन माल त साल थियो होसि न सिर्फ़ हा हू इतना ही त खुशबू खे त पहिरियन महीननि में ई थियो हुंदुसि? त पोइ ऐ न, सुभी जी त हाईट बि ॾाढी घटि अथसि। अक्षय लंबो, शुभिका नंढ़ी।
असल मा
हलो
मुहिंजो अञा ताई टास्क ही एक्सेप्ट न कयो तन पूरो
तुंहिंजो आवाज नथो अचे मूंखे कंहिंसां थी ॻाल्हाईूं तूं? कुनाल सां ॻाल्हाए मूंसां ॻाल्हाए।
तो सां ई थी ॻाल्हायाए पई मां।
छा ती चईं?
मा चवां ती मांजो अगर
कीं व अच्छा त तूं अञा रंधणे में आई निकुर हुतां ॿाहर नथो अचे मूंखे तुंहिंजो आवाज बिल्कुल भी।
मा चईती थी मांजो अञा ताईं टास्क छो न असाइन थियो आ?
अउ मूंखे छा ख़बर हिक त नम्बरनि जी गड़बड़ी ॾिठे हुनम ग्रुप में त नम्बरनि जी गड़बड़ बड़े जी त नंबर नंबर कंहिंजो त नालो कंहिंजो नंबर कंहिंजो त नालो
हा न
मुखे वही त समझो में नथो अचे।
अच्छा त उहाई दिक़त आन हाणे हुनमें सभिनि ॾाढनि माण्हुनि उहे विधो तनि।
क्या?
ॾाढन माण्हुनि विधो तन हुन में स्कीन शॉट।
हा न
ॿियो ॿुधाए?
मस्त बढ़िया।
वई हुईअ हिन बार थी आई अं?
वई हम न, हा।
हाणे हाणे मुहिं अचण खां पो।
वयी आया मा घर घर वेदम
पो तूं, हा थी वई तव पो तूं वरी वई आ छा उहो थी पुछाऐ?
न न हाणे जन्माष्टमी ते वेंदमि।
जन्माष्टमी ते छाहे जन्माष्टमी ते, अच्छा।
चालीहो साहिब बि आहे।
जन्माष्टमी ताईं चालीहो साहिब खत्म थी वेंदो।
न जन्माष्टमी अ ताईं बि अथई लास्ट लास्ट जा ॾींहं जंहिं महिल उ
चोवीस, चोवीस तारीख़ ॿुध ॿुध मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध चोबीस तारीख़ चालीहो ख़त्म थींदो आ, चोअ हा। सोलहां तारीख़ चालू थींदो जुलाई जी ऐं चोवीस ख़त्म थींदो।
चोवीस जो ख़त्म थो थे, चरी आहीं छा!
सोला जुलाई चालू थींदी चोवीस अगस्त ख़त्म थींदी। चालीहनि ॾींहंनि जो हूंदो आ न। और हिन बार राखी केॾी लेट आई आहे अठावीस तारीख़ त राखी आई आ।
त हा हा
पो अठावीस राखी आई आ त पो जन्माष्टमी कॾहिं ईंदी?
चार
पो ॿिनि ट्रीनि ॾींहंनि खां जंहिं महिल न त चालीयो चालू थियो त ओॾी मल त वञी थी अचजे न?
हा त
चालिहो चालू हूंदु ओमल ॿ ट्रे डींह वञी थी अच।
तेमल ही वञण थींदो शायद।
राखीअ ते हली वञजएं न त ॿ ॾीहं।
ऐं राखीअ ते ॾिसां थी न यार पो माए ते बि त फंक्शन थींदो आ न त सब भेणूं-भेण थीदियूं आई न पूरो ॾींहुं इन ही हली वेंदियूं आहिनि।
थोड़ी देर हली वञंजे न। इदर देख रू
सही आ
त पाणी थी ॾियांव न हिक मिन्ट बियो नथा सजो ॾि बस चिल्लाए वेठो तूं हम कर ना हैलो हैलो
साथी साथी
कुझ न बाल ॾ मो न सॼो ॾींहुं इहो ई कमु तन हिनन खें छॾे ॾींन तूं
मां छो छ्ॾियां भई मांखे बि ता पाणे वारो वेठो आ
स सजो ॾीह छित्तो थियण इंदो बस
हीअ ही हाल तई मन हीअ ही हाल अथई
हिनखे चवंदी न न हिनखे चवंदीअस मुंहिंजे भेनारियूं सही चवंदियू आहिन पूजा पहिरीं पढ़ी लिखी करे पहिरियो पंहिंजे पेरनि ते भीअ जइ जॉब कजां बाक़ी शादी न कजयं क ची अलाए छोकिर ई न शादी
छा कज
अलाए अलाए कहिड़ेी खुटी पई हुई मूंखे मां तो सां शादी कई पोइ चवंदो थई मां बि अलाए कहिड़ी बुड्ढी सां शादी कयी आहे म त भ मूंखेकिल
ह बेटा शुकर कर छोकिरी मिली तई अॼुकल्ह छोकिरियूं न मिलंदी तई झटि
तार हे लॻे धर्डेश्वर थी भञी छ नानी उ हैलो ॻालाए रख्रयव पोइ रख्यव न उ मां कटोरो रख्यो भाॼीअ जो उूंदो भा भरयो उन ते तएं, जे मथां डायरेक्ट वञी हूंदो त मां, मां मां कुझ न कयो, पाणी वञी हुंदो ती। हा, हा मर, गरम थींदीं भाॼी, हलो
हा भेण, चओ।
न, हरे हो, भाॼी खे ॾिस तूं ॿुधाए, मां छा चवें तूं